आ कहू, ठीक छी?
हु, हँ ठीक छी, हम तऽ कने फोनो कर
नहि हम कहलियै जे अहाँके फोन करैत छी, फेर कहलियै जे? बिजी होबै ने दुकानमे, तऽ अहाँ शाममे फ्री होबै अपने तऽ करब।
ह बीज छिय फिर भी मतलब गावा धार रहल छै, कोनो अथी काम नहि हे, फोन लगा दै छियै।
हू, ब हमबड़ा बथा रै छिय नहि
आई से कोनो।
हू। पहिले तऽ बाप रे बा, हमरा हम नहि करब, आ नहि करब।
हूँ।
काम पहिले हम नहि करब, ई काम हम नहि करब, ओ काम नहि करब नै। ह।
ह
ब
कथी करिये, करऽ पड़े हइ।
हँ, आ छोटू दाना बैठू है
हू।
त नाश्ता- पानि भेलै?
नहि।
न्यूजलैंड।
नहि -नहि कररो छीशक्ति सामने मे हँ।
हुँ, हँ त करते। तब और सब? तहन केकरो लग
हमरो सब ठीके हय।
मम्मी मे नहि केलही चालू नै।
कथि भेल, मोबाइल आन लियै पहिले। टाइमे नहि मिललै तभी से।
तऽ भाय दू मिनट तऽ लागत, कऽ देबै चालू बात करतै तऽ ओहोमे तऽ। पाय एतै जेहे कुछ।
हँ मोबाइल आनले छी उहे करै चेक करैके लेल।
हँ, ओहि ने, दू मिनट तऽ लग
हँ, तऽ लेै ने फ्री भऽ जेबै क छिय
हूँ। हूँ कैये देबै चालू की।
हुँ, मोबाइल मंगेले छलियै उहेए लेए। हँ ठीक अछि।
बापरे ओकरा अभी खूब अथि झगड़ा चलि रहल है।
ककरा। ककरा
हूँ मोटका घर नै। गंगा ठाकुर घरमे बेटा पुतोहु सबमे। हूँ कहै छलै मम्मी।
हूँ।
से एना एना बात। आय हमहुँ कहाँ केकरो से बात केलियै एकबेर कोमल दी कहलकै तऽ फेर ओकरा कहलियए करै छी तऽ ओ नेट नेटवर्के खराब भऽ गेलै ओइदिन बारिश होइ छलै मोबाइल हुनकर स्विच ऑफ छै।
ककरो से कहाँ बातचीत भेलै एबते एनी तऽ छै मधुबनी मे पता नै।
मोबाइल छै स्विच ऑफ।
मतलब लाइट नहि एलैए।
एनी तऽ छै मधुबनी मे नहि पता आब चालू होतै मोबाइल तब न पुछबै।
ओ से बात।
हँ लाइट छै कि नहि छै। कथि लेऽ नहि भेलै।
हॅं।
हूँ।
आँय नहि मतलब पैसा दिया कहलियै।
कोन पाय?
छोटू सबके छै। किए आनय के ऐ?
ओ। उहे न इहे हल्ले दुआरे हम कहलीयै कि जे फ्री भऽ जायब न।
डिरीयाय छै पुरा।
हँ नहि तऽ एना हल्ला मे अथी भऽ जाइ छै रिजेक्ट कऽ दै छै।
तऽ ओ सबमिट करैके बाद पता चलतै ने।
हँ से एक दू दिन के बाद पता चले छै जे रिजेक्ट करे छै अभी तऽ सेहो सब नहि दिखा रहल है। अभी कुछु नहि दिखा रहल है रिजेक्ट वला के पैसा नहि ने दै छै।
अच्छा कोइ बात नहि तकर बाद फेर पूरा करैके बेर देते ने।
आँय।
तकर बाद पूरा करऽ पड़तै न तऽ।
हँ हँ।
हँ तऽ रिजेक्ट करतैं तऽ ओहो छै रिजेेक्ट करतैय।
हँ तऽ ऊ रिजेक्ट करतै तऽ फेर नहि कोनो बात बादमे फेर ओकरा भऽ जेतै।
हुं अभी दूगो पाँच गो है न अभी त ई ती चौथा तीन गो भैलये ई चौथा अइ।
कॉल करैवाला अभी चाइरे गो भैल।
ई चौथा के करबे करले छै। मेन बात है टाइमे नहि ने है टाइम चाहि देखी मेन बात है कि एहिमे शोर गुल नै चाही एहिमे मतलब हमही कर सकै छियै सेहे।
हूँ।
आ ओना रहल तऽ ने फोन लगा देली हाॅं अपन तऽ बतियाइत।
हँऽ हल्लो गुल्ला होइत रहल तऽ अपन ककरो लगा देलीयैं फोन। से तऽ ऐमे छैं नैय।
ओहे दुआारे।
हूं।
अब कभियो शान्ति से निचेन भेली तऽ थकल रहली।
हूं।
तैय दुआरे।
अच्छा नैय कोनो बात।
तब नास्ता पानी भऽ गेलैं।
नैय कनि पास्ता बनेने छलियै तऽ साँझके टाइम भऽ गेलै न। जीजा आ दुनू भाइ गेलै खा के।
हूँ।
आब हमसभ खेबैय तब आब साॅंझ बीत जेतै तब ना।
हूं खाना बनेतौव।
बना लैय छियै। की करियै भाय गरम लगैत रहै छैय ने रातिके। लाइन ताइन के नहि ने कोनो गारंटी छै तऽ लेट भऽ गेलै आटा नहि छलै। दालि फ्राइ बनेतीयै तऽ दाइलो नैय छलैय।
मोटर इन्वोटर लगल फिर भी लाइन‌ के दिक्कत।
लाइन मतलब हीटर पर बनाबैय छियै इंडक्शन पर बनाबैय छियै गैस नैय ने छै।
ओ
से के वजहस।
कियै ऊ गैस नहि मिललौ तहिया से?
दूगो छेलै त एगो कोमल दीदी के दऽ देलकैय ना। एकेगो अपना छलैय तऽ लागल है ओहो हाॅं राति के।
ओकर तऽ अभी पहिलुको वाला नहि खत्म भेलै की कऽ सकै। छै
हॅं त की क सकय छी।
हम अपने नाम पे हमरा ओनी भऽ जेतै अभी होइत होतैय।
कहाॅं अभी नहि अभी बंद है।
अभी बंद छै।
आ ई गैस वाला समस्या जब तक रहतै न
हूं।
तबतक ई बन्दे कऽ कऽ रखतैय।
ओ
जे हमरा लैग रहल ए
हूँ।
खेनायके नया कनेक्शन मतलब नया सिलेंडर।
हूँ।
तैय दुआरे। हमरा तऽ अभी सेलेन्डरके एतऽ दिक्कत भए रहल अइ
हँ भऽ सकैये तय दुआरे।
तैय दुआरे जे है तकरा बंन्द कऽ देलियै नैय इहो कोनो नैय मिलै है, एकरा कोय भी
लियए बात केनेे। आ एक बेर मीनुओ से बात केने रहियै, एकेबेर केलियै। काजल से देखबै रैतमे हेतै तऽ कऽ लेब। ओएह ने कहै छी अहूँ अपन आँय
इये से।
हँ- हँ।
तोहर बला तऽ कम्पलीट भ गेलो।
देखै छी।
कथि भेलै।
कथी नैय कुछो नैय भेलै इहे है अभी काहाँ भेलै कम्पलीट। हमरे हेएतऽ केकर हैय। मम्मियो के कह दीहैन आंय।
खाना वाला रूममे छी।
हँ खाने बनबै छी की, सिटी के आवाज चैल जायए से।
हँ एैब जाय छैय कखनौ क वएह नै कहली नैय बनाबै छीहिन तु।
आंय।
कहले तू नैय बनाबै छिहिन।
एह बनबै नैय छियै तऽ। के बनेतै। जखन कनि तबियत गड़बड़ बुझाइत रहैयै तखन नैय बनबै छियै जेना दिनमे नैय बनेने रहियै।
हँ त केसब हौ।
हम छियै खुशी छैय। कथी।
टाइम आठ साढ़े आठ, साढ़े आठ मिनट भ गेलै।
अच्छा नैय कोनो। गुंजेश से किया ने बात क के पूछे छियै जे ओकर कहीं नैय भेल हेतेै कम्प्लीट। तऽ ओकरास बात कऽ लैतियै आरो।
अरे क लेबै टाइमे नैय रहै बात करेके तऽ बताइये रहल छियो बात। काम मेन बात हैय कामे करै छियै कैल्हो फेर काम करबै।
हूँ-हूँ।
मेन बात है जभी गुंजेशो छुट्टी रहबाक चाही तभी ने। की?
हँ -हँ ओकरो तऽ छुट्टी रहबाक चाही उहो त पढ़ाइ लिखाइ मतलब परिक्षा उरिक्षा के तैयारी करै छैय न।
हूँ।
अच्छा भ जेतै कम्प्लीट कोनो बात नैय हैय। की
हँ ऊ धीरे -धीरे भए जेतै जरूरी है कि एके दिन मे करेै के है।
हूँ नहि।
केते मिनट केते पूरबै के केते मिनट पूरबै के है?
अपने पूरि बारहे मिनट बाते होइ छै ने तऽ एक सए अस्सी मिनट पूरबे के छै। जहिया अपने पुरि जाइ हइ ने जहिया पुरि जाइ हइ तहिया अपने बन्द कऽ दै छै। अहाँके जोड़े के नहि पड़ै छै, ओ अपने बन्द कऽ दे छै।
हं ओनाहिते मतलब देखे छलियै केते समथिंग मे जेते।
हूं। पचास गो कॉल छै उठाबै से लऽ के आ करे तकके। तीसगो दै छै कॉल करेवला बाँकी फेन उठाबहो पड़ै छै न।
हँ।
अभी हम कऽ देली फेर बीस मिनटके बाद फेर हम क मतलब अभी अहाँ केने छी फेर बीस मिनट बाद हम कऽ देब।
हँ हूं।
हं। आ मम्मीयो वला मे देखलू चालू कऽ दियौ तऽ मम्मियो से अपन बात करब।
हँ तब हँ तब जीजा वला जीजा के कहिये बात करलैके लेल हमरा से।
हँ तब जीजा के कहबै अपन कऽ लेतै जीजा अपना मोबाइल मे।
हं।
जीजा के होबबे नहि करै छै, कोनो दिक्कत भऽ गेल छै तऽ।
ओसभ ओना हम बता देब फोन करब लोकल त।
हूं
हूँ।
सबसे बात अभी मम्मीयो है।
हँ तऽ अभी नहि दऽ देबै मम्मीे के।
अभी नहि देबै बस एक मिनट
हँ हँ हँ।
मम्मी से बात भऽ सकैय।
कथी।
मम्मी से बात भ सकै अभी?
केकरा से?
मम्मी से।
मम्मी से।
हँ।
हँ हँ मम्मी मोबाइल में चालू कऽ दियौ आ तब मम्मीके फोन लगा देबै अहाँ। अदर आदमी के जे करबै ने तऽ तुरन्तो कऽ सकै छी। बड्ड हल्ला होए।
बस एक मिनट अइ।
अरे बा
तीस सेकंड, तीस सेकेंड।
अदर आदमीके करबै ने तऽ तुरन्तो कऽ सकै छि। आ जेना हमरे अगर करयके हैत तऽ बीस मिनटके बाद।
सच बात छै ने।
बुझलियै।
हँ।
हँ।
कॉल कैट जेत तब